बो
नमस्कार छी
नमस्कार नमस्कार
अहाँ कतइ जाय रहल छी के देखैत छी जे अहाँ बहुत जल्दी जल्दी रेलवे स्टेशन दिस बढ़ी रहल छी आ हाथ मे एकटा पैक बैग सेहो लेन छी
हँ आय अपन मामा के घर दिल्ली जाय लेेले ट्रेन पकड़ पकड़ल जाय रहल छी तऽ ई कारण समय से पहिले रेलवे स्टेशन पहुँच पहुँचब जरुरी बुझलु
बहुत नीक बात अछि समय पर रेलवे स्टेशन पहुँचब से टिकट जाँच प्लेटफॉर्म खोजब आ आराम से ट्रेन मे चढ़ब सब काज बिना घबरा र राहट पूरा भेल जाइत अछि
बिलकुल सही क। रहलु कारण जे कोनो यात्री देर से पहुँचैत छथि तऽ हुनका बहुत दौड़ धूप करैक पड़ै छथि आओर केतो बार तो ट्रेन सेहो ओ छूट जाइत अछि।
हम हमरा रेलवे स्टेशन पर जाइ बहुत नीक लागै अछि कारण ओतय देशक अलग अलग राज्य से आय लोग अलग अलग भाषा संस्कृर्ति आ रहन सहन देखय लेल भेट अछि
सचमुच रेलवे स्टेशन भारत इकट्ठा एहन स्थल अछि जतऽ हर दिन हजारो लोग अपन अपन सपना जिम्मेदारी नौकरी पढ़ाई आ परिवार से जुड़ल यात्रा शुरू करैत छथि
आहाँ टिकट ऑनलाइन बुक केने छी कि रेलवे काउंटर से खरीदने छी कारण आइ कलेह दुनू सुविधा उपलब्ध अछि
हम यात्रा योजना पहिले बन लेने रही तहि ले ऑनलाइन टिकट बुक कर लेली रही जहिया रेलवे स्टेशन पर लाइन मे ठग रहल पड़ल नही
ई वास्तव मे बहुत सुविधा जनक व्यवस्था अछि कारण ऑनलाइन टिकट से समय के बचत होइत अछि आ सीट उपलब्ध होय पर तुरंत आरक्षण भेल जाइत अछि
ह मुद्दा टिकट डाउनलोड कै मोबइल सुरक्षित रख सेहो जरूरी अछि ताकि टिकट चेक करे देखिाबे मे कठिनाइ नहि होइ
रेेलवे स्टेशन पर प्रवेश करै ते सुरक्षा जाँच होइत अछि जे सब यात्रीक सुरक्षा लेल अत्यन्त आवश्यक व्यवस्था मानल जाइत अछि
हँ सुरक्षा कर्मी सब अपन कर्तव्य बहुत जिम्मेदारी से निभाबैत क्षति जैसे सब यात्रा सुरक्षित यात्रा कर सके
देखू स्टेशन भवन क बाहर बहुत गाड़ी ऑटो टैक्सी आ रिक्शा टाइर अछि जतए यात्री अपन सुविधा अनुसार वाहन चुनैत छथिन
सही बात रेलवे स्टेशन केवल ट्रेन क स्थान नहि बल्कि पूरा परिवहन व्यवस्था महत्व महत्वपूर्ण केन्द्र अछि
हमरा देखाइत अछि जे घोषणा प्रणाली लगातार अलग अलग ट्रेन क आगमन आ प्रस्थासनक सूचना द रहल अछि
हँ यात्रा के घोषणा ध्यान से सुनब चाहि ताकि सही प्लेटफॉर्म पर समय से पहुँच सकैथ
कतके लोग अपन परिवार के विदा कराय आयल अ छथि आ कतेक लोक खुशीसँ अपन प्रिय जनक स्वागत करै परीक्षा कर रहल छथिन
रेलवे स्टेशन पर खुशी उत्साह बिछोड़ आ पुनः मिलन सब प्रकार भावना एके स्थान पर देखल ले भेट अछि
प्लेटफॉर्म पर साफ सफाई बनो बनौने रखब प्रत्येक यात्रीक नैतिक जिम्मेदारी होयबाक चाहि
बिल्कुल कचड़ा डस्टबिन फेकअब आदतसँ स्टेशन साफ और सुन्दर बनल रहैत अछि
देखू चाय बेचनिहार जोर जोरसँ आवाज दैत छथि जे यात्रीसब गरम चाय ली
यात्रा दौरान एक कप गरम चाय बहुत लोग ताजगी दैत अछ विशेष कर जड़ क समय में
स्टेशनपर किताब समाचार पत्र आ पत्रिका बे बेचनिहार दोकान सेहो देखाइत अछि
हँ लम्बा यात्रा दौरान कितबक पढ़कर समय बिताब इ बहुत उपयोगी होइत अछि
देखू इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेबोर्डपर ट्रेनक समय प्लेट फॉर्म संख्या आ वर्तमान स्थिति स्पष्ट लिखल अछि
ई व्यवस्थास से यात्रा बार बार पूछब आवश्यकता काम भइ जाइत अछि
हं रेलवे स्टेशन पर अनुशासन बनौने रखब प्रत्येक नागरिकक कर्तव्य अछि
लाइन में ठग रहब धक्का मुक्की नहि करब आ सबक सम्मान करब सभ्यताक पहचान अछि
देखू एकटा परिवार छोट छोट बच्चा संग यात्रा करय जा रहल अछि
एक हे स्थान में बचक बच्चा के हाथ पकड़ क रखल बहुत जरूरी होय छै ताकि भीड़ ओ हरा नहि
रेलवे स्टेशन पर वृद्ध नागरिक आ दिव्याङ्ग यात्रीक लेल विशेष सुविधा उपलब्ध रहैत अछि
हँ एहि सुविधा से हुनका यात्रा बहुत आरामदायक बनत अछि
रेलवे कर्मचारी सब आपन आपन जिम्मेदारी ईमानदारी से पूरा करैत अछि
उनका मेहनत से प्रतिदिन लाखो यात्री सुरक्षित यात्रा कर पाबै छथि
स्टेशन पर घड़ी देखैत रहब आवश्यक अ अछि ताकि समयके सही जानकारी भेटैत रहै
समय के मूल्य बुझनिहा यात्रा पर्याप्त अपन ट्रेन नहि छोड़ैत छथि
यात्रापर निकलसँ पहिनेे जरूरी सामान आवश्यक जाँची लेबाक चाही
टिकट पहचान पत्र मोबाइल चार्जर आ जरूरी दवाई से रखब नहि चाही
सामानपर अपन नाम आ मोबाइल नम्बर लिखल रहब सेहो उपयोगी होइत अछि
जँ सामान हराय तऽ ओहो वापस भेटब के सम्भावना बढ़ जाइत अछि
रेलवे स्टेशनपर धैर्य बनौने राखब बहुत जरूरी अछि
हड़बड़ी करबसँ दुर्घटना होबयके सम्भावना बढ़ि जाइत अछि
यात्राक आनन्द लेल सुरक्षा नियमक पालन सबसे पहिने करबाक चाही
नियम पालन करिये से यात्री स्वयं सुरक्षित रहै छथि दोसर लोग सेहो सुरक्षित रखे छथि
हमरा रेलवे स्टेशन वातावरण बहुत जीवत आ प्रेरणादायक लगैत अछि
हमरा सेहो लगैत अछि जे रेलवे स्टेशन देशक जीवन धारा महत्वपूर्ण हिस्सा अछि
आगु चलू आपन आपन प्लेटफॉर्म दिस बढ़ी ताकि समयपर ट्रेन पकर पकड़ी सकी
घोषणा अनुसार हमर ट्रेन कुछ समय प्लेटफॉर्म पर आबैत वाली अछि
यात्रा सुखद हो अहाँ सुरक्षित पहुँचबू एहि लेल हमर शुभकामना अछि
हँ अब हमर ट्रेन दिस बढ़ैत छै
भाय ज जखन जहाँ ट्रेन मे बेसी जायब तखन आपन सीट संख्या एक बेर फेर से मिला लेब ' जाहिसँ गलती बस दोसर यात्रिक स्थान पर नहि अ बेसी टाइम आब बादमे कोनो प्रकारक असुविधा उत्पन्न नहि होइ
बिलकुल हम टिकट मे लिखत कोच संख्या सीट संख्या आर ट्रेन संख्या ध्यानपूर्वक देख देखब कारण छोटा सा लापरवाही सेहो पूरा यात्रा प्रवाहित कर सकैत अछि
रेलवे स्टेशन पर घोषणा प्रणाली निरंतर बदलैत समयक अनुसार जानकारी दैत रहैत अछि। ताहि कारण प्रत्येक यात्री के समय समय पर घोषणा सुनैत रहबा आदत बनायब चात
सही कहलहुं कतेक बेर प्लेटफॉर्म बदल जाइत अछि आ जल यात्रा सूचना नहि सुन छथि तऽ ओ गलत स्थान पर प्रतीक्षा करैत रहै जाइत छथि
देखू आ किछु छात्र अपन बैग मे किताब लैपटॉप आ जरूरी कागज लेने प्रतियोगिता परीक्षा देवेन लेल दूर दराज शहर यात्रा कराय जा रहल छथि
हँ रेलवे स्टेशन केवल यात्रा स्थान नहि बल्कि हजारो छात्र सपना पूरा करब दिशा पहिल महत्वपूर्ण पड़ाव सेहो त बनैत अछि
हमरा लागैत अछि जे प्रत्येक यात्री के आपन समान स्वयं संभाली के रखबाक चाही आ अनजान व्यक्ति भरोसा पर बैग छोरी कदापि नहि जायबाक चाही
बिल्कुल सुरक्षा नियमक पालन करब अपन हित मे अछि कारण संविधान से बहुत पैघ समस्या जा सकैत अछि
देखू ओहि कोना कोन में रेलवे पुलिसक जवान लगातार गश्त लगा रहल छथि ताकि स्टेशन पर शान्ति आ सुरक्षा बनल रहै
हुं हुनकर उपस्थित यात्रा निश्चित अनुभव करै छथि आ असामाजिक तत्व सेहो गलत काज करै से डरैत छथि ठीक छै फोन राखैत छै
ठीक छै